जी नमस्कार।
की हाल छै, सब नीक छै।
जी हमर सब नीक छै, आहां अपन बताऊ नै अपने के सब नीक छै।
हां हमरो सब नीक छै और बताए छीयै नै रउवा खाना पीना खा जी खा लै छीयै?
जी हम खाना पीना तऽ खा लेले छीयै, अहाँ खाना पीना खा लेले छी?
हां हमरो खाना-पीना हम खा लेलै छीयै और बताइ छीयै। घर परिवार लोग सब नीक छै, माय, बाबूजी, भाय बहन सब लोग के तबियत नीक छै?
जी घर परिवार लोग सब लोग नीक छै, सबके तबियत एकदम नीक छै। आहां अपन आब अपन घर वाला लिए बताउ नै अहाँ के घर वाला लोक के सब तबियत नीक छै।
हां हमरो घर परिवार लोग सब निक छै, माई, बाबूजी, भाई, बहन सबके तबियत नीक छै। तब हम खाना-पीना तऽ हो गेल छै, खाना-पीना रउवा कौंची खैली कौंची-कौंची खैले छीयै।
हम तऽ खाना-पीना न खयले छीयै जादा कुछो। ई ओह मीट भात खैले छी।
नॉनवेज मे कछी अच्छा लगै छै मटन अच्छा लगै छै या चिकेन अच्छा लगै छै।
हमरा मीट न उतना नीक लागै छै खाली ऊ होटलोमे ना मिलै छै जो, कुरकुरा टाइप मे मिट उहे मिट नीक लागे छै ऐसे मिटना ना नीक लागे छै।
ओ ना त हमरो त हमरो भूजले नीक लागे छै रोज छै। आओर बताय छी आओर बताय छै ओ केकरा खैलाै छै।
ठक, देखले छियै ओहिमे त गुदा उदा होबे न करै छै ओहिमे खाली हड्डीए होय छै।
ए हरडी न हरडी न रहै छै बस त थोरा, सब काट दैय छै बीच मे जन रहै छै। ओ केकरा के बना के खाय छै ओ खे छै कि न,
न खाएले छी एक बार जिंन्दगी मे एक बार खाएले छी ओहो काफी दिन हो गेल छै।
ओ। त आओर बताय छै रदी खोले छै क कहै छै नू। मछली रोग पसन्द आइ रहै छै।
हँ मछली पसन्द त आबे छै। पेटी आ,
ह कोन मछली बड़का मछली केदा अच्छा लगे छै नानकी अच्छा लगे छै।
अतै आम दुनू खा ले होइ छी कबो कबो, कोन मछली पे मतलब निर्भर करैत छै कोनो कोनो मछली नीक होइत छै त। हम्म। छोटको नीक लागै छै कोनो कोनो मचीना नीक होय छै त बड़को नीक लागै छै की।
ओ बात र ब सही कहे छै हमर त हमर, छैलै सीधै बारका बहुत काट रहे छै। आ छोटका मे काट सब ना रहै छै ओहि त खा जाय छै। छोटका होइ छै ने एकदम जे दाल भात आ भूजा, उज्जसन बोनै छै ओ काफी अच्छा लगै छै। छोट छोरा,
त पेट त अहाँ पेटी काहना खाइ छी।
पेटी कची पेटी मछली कि नाम पेटी‌।
ह मछली में जो पेटवा होक छै न,
त ओ सब काटा रहै छै बरका बरका मछरीमे ने सबमे काटा रहै छै।
अरे। त ओ पेटे खाय छै न वहाँं त ओमें खाली चार पाँच गो बोड़ बरका काँटा होके छै। त दू भाग में ओ बटा जायै छै त ओकर खाली गुदेए बचे छै।
ह तैगो बात सब सही कहै छी। हँ त हम खाइ छियै ओ खाइ छै। जदे हमर छोटके मछली अच्छा नीक लागै छी। अर अऐ खायै छै खसी न खौआए छै अइठा खायै छै।
एहिठ हँ ओ त त बड़ा नीक लागे छै।
आ उ हम बड़िया भूजै से त निक लागै छै। भूजसे बहुत कात, हँ छोटका केहने टेहै टाइप के रहै रहै छै ओमे।
जी जी ओ छोटका हमरा,
भूजअ सेत भूजअ सेतअ बड़ा निक लगै छै।
जी बड़ा निक लागे छै, अह एकदम निक बात कहै छियै।
और बताइ छै फास्ट फूड मे कोनचि अच्छा लागै छै?
फास्ट फ्रेसमे त हम कुछो खा लेबै छै कुछो जेसै कोइ छैनु हां
हमर फमे हमरा फास्ट फूड में निक लगै छै थोड़ा अथी लगे छै। चाट हांडी चटरू खाइ छै?
हांडी चाट ना हम ना खयले छी तऽ हम कैसे बताउ अहाँके
कॉफी अच्छा लगे छै हमहि ट्राइ करै छी यै। मिलै छै चौकवाफिजा सब्जी ओना बेचाइ छै।
केतना रुपिया मे दै छै?
रउआ साइकिल जाक खरदै छै साइकिल रउआ अपन
हां अच्छा हां देखले छी ओकरा ओकरा पिछे ब्लूटूथ आऽ मोबाइल के दुकान छै।
हँ इ नैगा कैसे खुरै छै? दुकान केसी दुकान ह उह लगाइ छै उह उह वाहइ हांडी चाट लगाइ छै पचास गो प्लेटी खियाइ छै।
अच्छा त हम कालू खाय छै। आइके पता छै? कहलू रुपे हमर सौ एगो गिर गेल रहै छै।
कहाँ गिर गिरगिरे छी?
पता न पैकिट से गिर जाय छै एगो त रुपिया न छै एकोगो ऊपर से इ इतना परेशान होय छै कि कि बताउ अहां के?
कहाँ गिर जाइ य जो उसकुले मे गिर जाइ छै।
हू जाइ छी तनि लि्टिया के दोकान छै। तऽ रुपा ढूँढै छी भूख लागल छै तऽ मिलबे ना करै छै हम कहली जा
ओ त रउआ कब कालि क बजे जाइ छै? क बजेै रउआ जाइ छी उमहरसे क बजे निकलै छी रउआ कालि?
साड़े आठ में आठ बजे तक शायद निकल जाइ छी। आठ पन्द्रह बीस पच्चीस ऐसे ही निकल जाय छी।
ओ ना ना कहै छी रउआ कालि स्कूल से क बजे निकलै छै छुट्टी क बजे हो जाइ छै होइ छै कालि?
ए कहलो तऽ दू सीटिंग मे छै एकालगो अहूं दू सीटिंग रह जाइ छी।
आ कालो दू सीटिंग रहै छै तऽ कोन कहै छै? रउआ कालि क बजे घर पहुँच जाइ छी क बजे त स्कूल से निकलै छी।
आ उस उस्कूलबा से शामके बलम तऽ अहिके जरे निकल जाउ
तऽे लेटा अन होइ छै लेट अना होइ छै।
ना कोनो दिक्कत ना छै एक दिन मे कथी लेट होइ छै।
अ ठीके छै अब कही लेट हो जाइ छै। तऽ राउआ रात मे जाइ मे दिक्कत नेना रहै छै रउआ गाँव मे? राति में डर अर लगै छै?
न मतलब कि छ बजे तक कोनो दिक्कत ना छै।
ओ ओकर दिक्कत होइ छै ना?
ना म तब ओकरा बाद अकेले जाय में तनी अजीबे लागे छै न दिक्कत कुछ छैना भेल छै कितना बजे तक गेल छियै छ बजे के बाद
तऽ व लाइट रउ सुचि रहै छै लाइट उके रोड मे।
जी जी रोडवापे
हू ओय रस्तामे रस्तामें रस्तामे जाइ छै तऽ। ह
कहि कहि हो कहय छै कहि कहि नहि एगो नया इसकिम सीमा नऽ निकलल छैय। कि सोलरवा सब पोलवा पे न लागल छै तऽ उ कहि कहि हो कहय छै कहि कहि न तऽ मतलब कि सब गाड़ी बला के पास तऽ अपन बिजली होबे करै छै।
ओर बताय छै कोई गर्मी मे घूमे जाइ छै कि ने
जाइ छी नु
आहा ओ स्विमिंग पूल में च न अभी नहि आ जाइ छै रसमुखपुर मे तोरे आइ छै स्विमिंग पुल मे
ऊहु नऽ तैरे नहिइ छै। लेकिन कुद लेबै छी। अहाँ तैरै के कोशिश करै छी ने तऽ एने ओने पलटा जाइ छी न नू होकै छै।
हऽ जादे दिक्कत के बात नऽ रहै छै। तब स्विमिंग पुल मे जादा पानीे अवसयक थौड़े रहै छै। पाँच फिट तक पाइन रहै छै कोनो में तीन फिट पाइन रहै छै। से तऽ हम हमनिके हाइट के आध आधा तक पानी रहै छै बस
नऽ हम तऽ जे स्विमिंग पुल में गेल छी रहे छी बाप रे हम की बताउ अहाँ के हम तऽ कितना बार डूबे से बच जाइ छी। लागे छै कि दिक्कते न होय छै।
कहाँ के स्विमंगपुल में गय छै रउवा कहाँ के कोन जगह
आ बैंगलोर के
ओ तऽ उहा केतना फीट पानी रहै छै।
ए बहुत रहै छै। मतलब कि लेकिन पानी रहे छै बहुत बरका अहाँ डूब जाय छी समझय छि हमरा हाइट से ऊऽ जादा रहै छै। लेकिन दिक्कत ई होय छै अहा जबे कुदम पानी के ऊपरे रहे छी।
ओ केतै स्क्वायर मे फैलइ छै बहुत ब बड़ स्विमिंग पुल रहै छै वहाँ
नै इसकुल के मे रहै छै इसकुल एगो छै ने जइमे मतलब की खेल सिखाबै छै।
हुं फ्री फ्र फ्री मे घुसाइ छिए कि पैसा से
सए रुपैआ
तौरेसा काफी सस्त काफी सस्ता रहै छै।
तऽ ओ स्विमिंग पुल छै मतलब खाली अहाँके आराम से एगो नदी बनल छै मतलब पुल बनल छै अहा आराम से ओमें- जा सकै छी ओर कुछ ना
ओ तब ऊऽ काफी बर रहै छै काकि मने पानी के असल जादा रहै छै ने
हँ पानी ओनी सब नीक रहै छै।
तऽ ई या न्यू न्यू खुलय छै एगो वॉटर पार्क खुलय छै। काफी बऽ बढ़िया खुलै छै लेकिन यहाँ बहुत महग रहै छै। तीन सौ या चार सौ चार्ज लगे छै अन्दर अन्दर जाइ छै लै।
ओ
सुनै छै एने चौप रहै छै जहां एगो चौ बोलै छी?
तऽ ओ छै ने तऽ‌ मे फीसले वाला देले छै, खेले वाला देले छै, सब देले छै नु
हँ सब दिले छी बड़
एत आ लेकिन हमनी के जेहिमे गेल रहे छी ने ओहिमे मात्र पैंतालिसे मिनट तऽ क घूम सकै छी। आ ओकरा बाद कुछो ने एगो छोटे छै उतनो बड़ न छै मानू ने दूगो रू अपन स्कूल व छै नु
हँ
तपन ओ एगो वर्गो छै ने तऽ डेढ़ गो वर्ग मिला दू उतने वर्ग का छै। चाहे एके गो न डेढ़ गो डेढ़ गो ल्वाई मे डेढ़ गो
ओनी बर रहै छै।
अ तऽ बर रहे छै ओ
ओ तऽ त तब त बर रहै छै ज्यादे छोटा ठीक ब फेर हम काल बात करे छी रखै छी। नमस्ते बात के नीक लगै छै।
जी हमरो नीक लागे छै।